हेलो हँ महिम जी की हाल चाल कहियौ महिमा जी की हाल चाल सब बढ़िआँ छियै न
सब बढ़िआँ छै। अहाँ बतेब खाना पीना भेलै कि नहि यौ
नहि नहि अभी तऽ बनि रहल अछि अहाँके भेल
कथी सब
आइ बनै छै पूरी पूरी सब्जी खीर
बह अहिक तऽ
मखानक खीर बनि रहल यऽ
अरे बाह
अहाँ बताउ अहाँ कीसभ बना रहल छी
ह बना रहल छी यार रोटी दलिया बना रहल रोटी दलिया बना रहल छी
दलिया तऽ हमर अहाँके पसन्दीदा यऽ
आओर बताउ मौसम केहन यऽ
मौसम तऽ बड़ गर्मी य यौ नै क
आओर तऽ हवा चलि रहल य
हमर तऽ अहाँके तापमान बड्ड भागल रहैय सूरज देवता निराश रहै अछि
हँ हँ एक बात तऽ ठिक कहै छी कहै मारग
अहाँके मौसम बढ़िआँ य न
बढ़िआँ य अपना इम्हर सुनै छियै इतिश सुनै छिय अपना एम्हर टी सी एस आबि रहल यए
हँ सुननेमे तऽ आयल हन दरभंगामे
हं
बहुत नीक खबर अछि युवा सभके नौकरी मिलत
हँ अपनो सब तऽ युवे भेलियै
हँ हँ खास कऽ के अपना सबके मिल जेतै दरभंगे मे त की जेबै एते बिहार मे त बाहर जाइक ई हमरा फैसला बढ़िआं रहल
हँ आओर खाना पीना कखन हेतै
खाना पीना हेत दस बजे तक खेएब बुझिते छियै शहरी आदमीे तब कनि लेट भैए जाइ छै।
ह बात
अहाँके भेल कि नहि
बनि गेल छै हेतै महाराज
ओ आओर बताउ घरमे सभकुशल मङ्गल अछि न
आ बढिया
बहुत बहुत धन्यबाद सरकार गर्मिए बड य
हँ ई बात तऽ ठीके कहै छियै अहाँ आ अपनेके बढ़िआँ छै। कि नहि छै। ई बता
हँ अपनेके तऽ फिलहालसभ ठीके अछि लाइफमे इएह तनि चलि रहल यए अभी अभी छी हमलोग कनि अथिमे छी हँ
उ कते रहे लला कते रहियौ
लल्ला तऽ अहाँके हीरो भऽ गेल ह
ह
सुनै छी गा गाड़ीके नीचाँ पैर नहि राखैए
रोजी केनाएथे ओ
बाप रहौ बाप नतो छै तऽ रखू जी के
ह ह ह
आओर बताउ सर की सब भऽ रहल य जिंदगी में
आओर सब तऽ ठीके छै।
चलि रहलि यै ने सबकुछ सब कुसलमंगल
हँ सब बढ़ि सब बढ़िआँ छै। आ ओकर की हाल य यौ ठीक यऽ मिलल तऽ रहे हमरा दरभंगा मे तऽ मिलने रहा आईबेर मिले क गेल
ओ तब तऽ ठीके है टाइम बीतेने रहियए ने साथमे
हँ मिलल रहियै
ओकर कोइ रहै छै। की वहाँ पर
क तऽ
दरभंगा में रवासके फैमिलीमे कह हे लग जा
हेलो
हँ अहीँ लगन
ह ह ह
हँ चलू ई भी ठीके यए खूब मजा खूब मजा लेलियै अहाँ साथमे घुमनाइ फिरनाइ खूब गेलहुँ हन अ
हँ हँ हँ ई बात देख
आओर कह कॉलेज चलि जा रहल छी कि नई बढ़िया से
करै चल चल रहल जे करै मार
अहाँके इंटर्नशिप सब चलैया कि नय
हमर प्राक्टिकल छलै महराज
हँ ठीक आहउ तऽ बायोटेक यए ने तऽ अहाँकेँ तऽ प्रैक्टिकलेपर आधारिते यए
हँ
अहाँसभ एच डॉक्टर छियै
ह आओर बतैयो
आओर सब भगवानके कृपा स सब सब कुशल मगल भगवतीक कृपा स अछि
हँ ह हँ हँ
कहली सर की कहू इधर पटना मे गर्मिए बढ़ आईं
हँ ई छै
महाराज बियालिस पैंतालिस तापमान जाइ हए
हँ हँ आ ओकर की हाल अकार से दऔ
एकर कहलिय की हाल छै
कर की अरे कसबा बोलबा की हाल छै
रसबा बुढ़वा तऽएह कहैयै हम तऽ अथी भऽ गेलहुँ
फोनो न करैय महाराजा एक
महराज कहू से आदमी कनि पकड़िने रहलक जब कि तऽ कनि फुलि गेल
हँ
मे इंसानके अहंकार बड़ भऽ जाइ छै
हां हां हं हं ठीके बात कहैइ छियै अप भाषाई बात कहैइ छियै अहाँ
हूं देखबे केलियै गाँव तांवऽ आयल तऽ बस अपनेसँ मतलब देखलहुँ तऽ कनि भाउये बढ़ल दूर भाइ
ओ ओ कतऽ मधबा कतऽ रहैय
मधबा सुनै छी दिल्ली में रही दिल्ली में शायद ओ ह गुरु ग्राम में शायद कोनो अथी आर पकरने अइ रेस्टोरेंट्स सब में अथी हइ अकाउंटेंट सब जेते हमरा खबरमे अछि
ला आ आ ई कतऽ रहैय यौ
के यो
कतऽ रहै या
सुमन जी तऽ शायद अभी क कलकत्ता में शायद
बात बात तऽ अहाँ से होइते रहै
हँऽ, कनि-मनि भऽ गेल। कनि गाइड कऽ दै छी, थोड़ा-बहुत।
अच्छा, पंडितसँ पंडितसँ बात नइ होइय।
नई नई, हुनकर तऽ भाव बढ़ल छैइ। ब्राजील सब चलि गेलैइ न।
हां हां
जे आदमी कनि बड़ा आदमी भऽ गेल छैइ ओ थोड़े न अपना सबसँ गपशप करत देखियौ सही बात कहूं हैं जी तऽ कनि आदमी के जॉब या पद अच्छा मिल तैइके बाद न थोड़ा बहुत अहंकार इन्सानके भैइए जाइ छैइ
हां
से चेहरा से दिखलक बात बोली से दिखलक मिलित देख अहाँ कतहु मिल जायत अहाँके देखयके ईसभ
हां
और मयंकजी गांव सब नई जेबै यौ
फेनु जेबे करबैइ
अच्छा अच्छा हे एहि बेेर आमो ताम कहाँ खयलहुँ
ऊं ऊं
गेल रहौं कि हमरा मतलब इंटर्नशिप लागि गेल, जाय पड़ल, लेकिन आम। गामक आमसभ ई मजे अलग छैइ। नई नई गेल
हँऽ, ई बात तऽ ठीके। मारा दवाई एते दऽ दैइछ नऽ, खाइके।
हँऽ, हँऽ, सही बात। शहरी आमसभ नहि छैइ। अपने कनि गाछ-वृक्षक खेनौं तऽ खेनौं, शहरके हम जादा नई खेनौं। बड्ड गैस बना दैय। एसी लऽ खाइत-खाइत थाकि गेन। घरव लकै, युवा घरव लकै करियौ।
नाम छैइ बीर बहादुर के।
गेल रहौ सब गुजरात। आ ओतहु काम-धन्धा छौड़ा छैइ, कनि गड़बड़ नई यौ। ओइ। कोई ओकरा रखिते नहि छैइ खासमे।
हूंऽ, हूंऽ।
गप्पो सब खूब, गप्पो सब खूब देलक, एम्हर-उम्हरवला।
हूंऽ, हूंऽ।
छै बच्चा, लेकिन बूढ़-पुरान जेना गप भेल।
हँ, ई बात तऽ ठीके।
इएहसभ यए, कनी। मौसम कनि गड़बड़ चलि रहल यए अभी।
ह बात ठे छै
ओर घरमे सभ कुसल-मंगल अछि ने?
सब बढ़िआ। अपने कऽ बतइयो।
अपने के फिलहाल सब मस्तीमे यऽ, कुशल छी।
आ ओकर कऽ ओ की कऽ रहलियै, लूखा।
सीता न
ह
ह प्रभु, तऽ गेंगस्टर बी गेल गामके।
ह ह ह
ओकर स्टेटस देखबै चोलियौ त गैंगस्टार
ह ह
की करबै आइ नया युवा सभके अलगे खूल चढ़ब
ह ह
कन्हैया के बियाह-दान भेलै हन, तऽ सभ भाय बिग बड़ोदर। मिथिलला हाट गेल रहै, तऽ स्टोरी लगेने रहै, हाथ पर हाथ धऽ के।
मरबा दुबई जा रहा छै।
हँ हमहूँ देखलहुँ एयरपोर्ट आ।
हँऽ, हँऽ।
की करबै, इएहसभ होइ छै आइकाल्हिमे। की कहू, अहाँके मतलब आब? अपना देशमे पता नहि की दिक्कत छै। पैसा तऽ सब जगह छै, कमाउ भाय। दोसरे देशमे जाके। टैक्स बढ़ै। दुबई तऽ ओरा टैक्स-फ्री कन्ट्री छल यौ।
फास्ट फूड तऽ बने ने रहत। देखने रहु।
हमहु देखलहु। ओ उराजन नहि यऽ, छोटका। ओहो बनबै छल, दुनू गप। तब सुनै छल गाम-गलू।
मिलल रहैके नहि, छोटका। हेलो
गोनू भाइजी की हाल अछि
ह आर सीए के निकललै कि नहि
हँ सर लास्ट स्टेजपर छै
बुझलियै लास्ट स्टेज पे या सुने मे अयल तऽ सी ए फाइनल छै लेकिन सी ए मे ई छै ने महराज टाइम बर दिअ पड़ै छै सबके बसके छबो नहि करेसिे सब
हँ ह हँ एब बात छै हेलो त सब ठीक ने
हँ सभ बढ़िआँ छै अहाँसभ बढ़िआँ मस्त छियै ने गरमीमे पानि तानि पिू बढ़िआँसँ बुझलियै
हँ चलू त ठीक छै तऽ खाना पीना खाउ तऽ
ठीक छै तऽ अहू खातिर अच्छासँ रहू खाना पीना खाओ स्वस्थ रहो हँ सब बढ़िआं स्वस्थ रहु आँहा चलू ठीक छै राखै छी